प्रणाम हेलो हँ देखू हँ काका प्रणाम देखू हम अपन कॉलेज लेल कतेक नीक तिरंगा आनने छियै अहाँ कनिया एकर कन्ना ठीक कर देउ न कनिक मोरल अछि
आयुष्मान भवः अहाँ कतेक सुन्दर झण्डा छैय लाउ एकरा हम ठीक कऽ दै छी स्वतन्त्रता दिवसकेँ बहुत बहुत शुभकामना तोरा
अहाँ केँ सेहो बहुत शुभकामना चाचा हमरा एकटा बात बताउ हमसभ हर साल पन्द्रह अगस्त के झंडा फरबै छी कतेको गाना बजबैत छी मुदा असलमे ई दिन हमरा लोकनिक लेल कतेक महत्वपूर्ण अछि हमरा मतलब साठ सत्तर साल पहिने जे भेल ओकरा आजुक पीढ़ी कते महत्वपूर्ण मान्यता अछि
देखू ई प्रश्न बहुत नीक छै जे राष्ट्र अपन इतिहास के बिसरी जाइत अछि ओकर भविष्य कखनो सुरक्षित नहि रैह सकैत अछि ई पन्द्रह अगस्त मात्र एकटा तारीख नहि अछि ई दिन अछि हमर ओही पुरुषक त्यागकेँ याद करबाक जे अपन लहू बहा कऽ हमरा आ तोरा ई आजाद हवामे साँस लेबाक अधिकार देलनि
हँ कका हमे किताब मे पढ़ने छीिय जे अंग्रेज सब हमरा सब पर बहुत अत्याचार केने छल मुदा हम ई जानबाक चाहैत छी जे हमर अपन मिथिलाक एकरामे की योगदान छल की स्वतंत्रता तऽ संग्राममे मिथिलाके लोक सेहो भाग लेने छलए
हू आहा तोरा ई जानिक आश्चर्य जँ गर्व हेतै जे देशक आजादीमे मिथिलाक योगदान कखनहु कम नहि रहल जखन महात्मा गाँधी उन्नीस सए सत्रहमे चम्पारण ऐलाह तऽ ओ हमर मिथिलाक हमर बिहारक पावन भूमि छलै ने चम्पारण सत्याग्रह तऽ पूरे देशमे आजादीक लड़ाइके एकटा नव दिशा देलक
अच्छा चम्पारण रण आन्दोलन तऽ हम इतिहासमे पढ़ने छी मुदा गाम घरक लोक कते धरि जुड़ल छलए
शूनू उन्नैस सए बिआलिसके भारत छोड़ो आन्दोलनके समय मिथिलाक युवा सब अङ्ंग्रेज सरकारक नाकमे दम कऽ देने छलए दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर आ सहरसाक कतेको गामक लोक रेलवे स्टेशन तोड़ने छलाह सरकारी दफ्तर पर तिरंगा फहरा देने छलह कुलान वैदिक सूरज नारायण सिंह आ रामानन्द मिश्रा जेहन कतको नाम छथिन जे मिथिलाक माटीसँ निक्सीके पूरा देश मे क्रान्तिक के आगे सुलगलनि
कका हमरा तऽ ई सब कखनो कॉलेज के पोथी मे एत एतेक विस्तार से नहि पढाल गेल
हू इएह तऽ बिडमना छै हमर लोकनी अपन आञ्चलिक इतिहासकेँ बिसरैत जा रहल छै जखन मधुबनीमे अंग्रेज कतेको देशभक्तकेँ गोली मारि देने छलाह तखनो लोक डरायल नहि बल्कि दुगुना उत्साहसँ वन्दे मातरमके नारा लगबैत छलाह कतको एहन महिला सेहो छली जे अपन घर दुआरि छोड़ि कऽ खादीक प्रचार आ देशक सेवामे लागि गेलै
चाचा जखन हम ईसभ सुने छी तऽ रोंगटा खरा भऽ जायइत अछि मुदा एकटा बात हम मनम आबैत अछी अंग्रेज तो चल गेल है हम सब आजाद भए गेल हु मुदा की आजुक समय मे हम सब सचमुच आजाद छी आजुक समाजमे भ्रष्टाचार अपराध आ जातिवाद एतेक बढ़ि गेल अछि की पुरखा सब एही आजादी केँ सपना देखने छिय छलह
देखू आरती तोहर ई चिन्ता बहुत जाइज छै आजादी दू तरह होतअछि एक बाहरी आजादी जे अंग्रेजसँ मिलल आ दोसर आन्तरिक आजादी जे हमरा अपन कुप्रथा अशिक्षा गरीबी आ स्वार्थ स्चाइ आजुक समयमे हमसभ पहिल आजादी तऽ पाबि गेल छी मुदा दोसर आजादी केँ लड़ाई एखनो जारी अछि
तखन तऽ काका हमर पीढ़ी कऽ लड़ाइ तऽ पुरख लड़ाई से कनि अलग अछि
हँ एकदम पुरख लड़ाइ बन्दुक लाठीसँ छलै तोहर पीढ़ी कऽ लड़ाइ कलम विचार आ तकनीकसँ अछि जखन धरी समाज मे एकटा सेहो बच्चा शिक्षित अछि जखन धरि महिला सब सुरक्षित नहि छथि आ जखन धरि गामक किसान परेशान छथिन तखन धरि आजादी कऽ सपना अधूरा अछि
तऽ काका हमसभ जखन तिरंगा फरबैत छी तऽ हमरा देशक प्रति क तबे केँ बोध होइत अछि मुदा हम अपन मिथिलाक संस्कृतिके बचा कऽ देश कऽ सेवक कोना कर सकैत छी
हूँ आरती बहुत सुन्दर बात कहलह देखू देश कखनो अलगसँ नहि बनैत अछि गामसँ समाज समाजसँ राज्य आ राज्यसँ देश बनाइत अछि यदि हम अपन मिथिलाक भाषा संस्कृति आ कला कऽ विश्व पटल पर ले जाइत छी तऽ इहो देशक सेवा ठीक अपन माटिसँ जुड़ल रहब राष्ट्रवादक पहिल सीढ़ी अछि
हँ काका हम अपन कॉलेज मे एकटा मैथिली क्लास क्लब बनौने छी हम सब जेना कॉलेज जाइ छियै
वाह ई भेल ने बात तोहर ई प्रयास देखि कऽ ओ मोन खुश भऽ गेलै देश सेवाक लेल सीमाापर गोली खायब जरूरी नहि छै समाजमे रहि कऽ सकारात्मक बदलाव आनब सेहो पैर देश भक्ति अछि
काका अहाँसँ बात कऽ के आजुक स्वतन्त्रता दिवस हमरा लेल बहुत खास भऽ गेल आब हम सर्फ झण्डा फहरा कऽ आ कचौड़ी जिलेबी खा कऽ घर नहि बैसब
तऽ की करब आजुक दिन
आजू हम संकल्प लेब पहिल ई जे हम अपन पराइ पूरी ईमानदारीसँ करब ताकि देशक विकास मे योगदान दे सकी दोसर हम गामक ओहि बच्चा सबके सप्ताहमे एक दिन मुफ्त पढ़ायेब जे स्कुल नय जाय पाबैत छथिन
वाह आरती तोहर ई विचार सुनि कऽ आजू हमर छाती गौरसँ दू गुना भए गेल जे देशक युवा अपन जिम्मेदारी बुझि जाय ओकर भविष्य कखनो अन्धकारमे नैह रहि सकैत अछि तोहर संकल्प ही शहीद सभके असली श्रद्धांजलि हेतै
धन्यवाद काका चालू अब समय भए गेल अछि कॉलेज मे झंडोतोलन हेबा क छी अहाँ सेहो चलु हमे भी चले छियै
हँ हँ चलू, चलू आजुक दिन पूरा गांम एक रंग मे रांगल अछि जोय हिन्द आ जय मिथिला कऽ नारा स पूरा आकाश गुंजायमान भऽ रहल अछी
हँ कक्का, ई तो सही कहेनौ अहाँ चलू ठीक छै तऽ फेर कनिक देरी मे हम अहाँ से भेंट करब
चल ठीक छै, बहुत बढ़िआं। जय हिन्द जय भारत, जय मिथिला
जयक हिन्द, भारत